दादा कहिड़ो हालु आहे? ठीकु आहियो, जय झूलेलाल। ॿियो बुदयो दादा सभु ठीक।
बस यार ह लाईट हली वई आहे हे। इलाही दिक़त थी थिए।
अच्छा, कल्ह हेॾे वई हुई, अॼु होॾे हली वई आहे।
फेस, फेस उॾी वियो आहे। अधु कलाके मुने कलाके में ईंदी, मां ट्रे कॉल कयूं आहिनि हाणे।
सही आहे।
ट्रे अलग अलग छोकिरियूं मिली हुन्न ॻाल्हायो हिकडी स्टूडेंट हुई। हिकड़ी इधर खेलो।
और
और छा थींदो आहे, ॿियो थींदो आहे, छा थी वियो आहे हा हा, होॾीमहल ई खाधो अची करे ई खाधो, अधु क्लाक थी वियो मुनो क्लाकु, हाणे ॾह चक करे बि मारे वरिता बाहर जा
मां त हली हली खाधो कमरे में ई थो पीना पंहिंजे भैया ॿाहिरि वञण जो
हिक ॾेढ किलोमीटर वॉक करे वरिती आहे हेतिरो पसीनो आयो वियो आहे हथ बिजी पिया आहिनि पूरा।
सही आहे चलो हिन बहाने ही रोटी पची त वेंदी न।
अघाड़ो बि फेस हली वियो हुयो। टो ॾियूं बि फेस हली वियो हुयो, न असांजो ई यार, असांजो ई थो वञे अलाए छा आहे।
बिल घट भरदां हूंदा न माण्हू लॻे थो
हा, बाक़ी उ बाकियुनि जो मूंखे न ख़बर आहे, मां त न बर
ॻाल्ह तुंहिंजे करे थी वजे लाइट मां न, कुछ बि चओ मां केजरीवाल जे साण आहियां हिन मामले में हिन
चलो साइड से जाओ, वहां घर जाओ बस हे ॿार पोइते पोइते अचनि था
कीअं ठाहींदे पोइ ॿारनि जो
हाणे सुमही पईंदम यार, पंद्रहा घंटा थी पंद्रहा क्लाक थी विया हाणे इलाही थ थ थकजी पियो आहियां मां छहे खां हाणे घणा थी विया ॿारहां थी वई सवा यारह थी विया सतराह क्लाक थी विया ॿुधाए यार भॼ दौड़ थी हले, हेॾे वञ, होॾे वञ होॾे वञ हैलो वरी काॾे हली वियो दादा हैलो आवाज नथी अचे तव्हांजी, लाइट हली वई छा बत्ती हली वई